हेलो
राधे-राधे।
हूं राधे-राधे भऽ गेलै खाना अहाँ सबके
नै भेलैया यैय एखन तऽ फिल्हाल बुझू जे नास्ता भऽ गेल छै, खाना बनलैए नै एकख खन खाना कनी रुइक कऽ बनतै अपन कहू अहाँके भऽ गेलै
हुंअ हँ पूजा-पाठ करऽ पड़ै छै न भोरे-भोरे, गौड़ी पूजअ परैछै आई से सबेरे बौआ दुआरे ह्म सबेरे सकाल पूजा-पाठ कलेलौं, साम सब भेल से सब करब
इएह सब बात छै और सब बताउ
सब ठीक छै अहाँके
हँ अपनो ठीक छै की करै छलौहैं
नै कुछ एनहे बौआ के सुतबै छलु हँ नहा देलियै और सब कहू की सब खाना बनेलीया
बौआ सुइत रहलथ
ह्म बौआ सुइत रहलखिन, की सब खाना बनेलखिन आय
खाना अ अथी खाली चावल बाद में बनेबै बाँकी आलू पटल के सब्जी दाइल हँ आर कनी अथी सुबह में हुनका तऽ देने रहियै नाश्ता बना कऽ अलगे पनीरके भुजी और रोटी बच्चा सब नै खाइ छै ई पटल फेर ओकर सबके किछ अलग भेलै
दिन भर में
हँ-हँ
अच्छा आ बौआ सब
बड़का बौआ अहाँके अकाउंट्स के काज करैए एतै आर छोटका अहाँके टुएल्भ भऽ गेल छै ओ अहाँके बी एस सी कऽ रहल अइ कम्प्यूटर साइंस स शिलांग में
आर सब कहु के केना भऽ रहल छै गाँव सब में
गाँव में तऽ हम छी नय, गाँव में तऽ
गाँव में तऽ अहाँ नै छी बाहरे में
साल में दू बेर जाइ छी
अच्छा नै नीक लगै छै गाँव घर से
हूं-हूं नै नीक लगैए गाँव में एहन बात नै छै लेकिन एतऽ सब रहै छथिन अपने तय दुआरे एतऽ रहऽ पड़ैया
अच्छा
गाँव में कतौ नै नीक लगै सारा देखै छियै जे कते बढ़ियां स अपन सबके जतेक अथी अइ कते नीक-नीक गांव में तो नीक लगै छै मगर, आहाँ
आर सब कहु
अहाँ कतऽ छी
हम- हम गाँव में छी अभी
आच्छा गाँव के तऽ मौसम केहन अइ, बढ़िआँ अइ हेलो, हेलो हेलो हेलो। आवाज नहि आबि रहल अइ हेलो। हेलो। हलो। हेलो। हलो। हलो। हेलो हमर आवाज जाइया प्रिया? हलो। हलो। हलो। हलो।